लोक की समाचार छै
समाचार ई सब का कहू तैको ठीक नहि छै इतना ने गर्मी पड़ै छै इतना ने गर्मी पड़े छै कि हालते खराब हो जाइ छै
से तऽ से ब तब अहाँके आममे कोन कोन आम पसन्द छै
हम तऽ कहयली तऽ हमर आममे सभसँ अच्छा लागयेलए किसिनभोग मालदेह आओर कहल जाउ अहाँके की की नीक लगैत छै आममे अहाँके कोन आम पसन्द छै
हमरा तऽ सभ आममीके लगै छै की कहू अहाँ से तब अहाँके कोन कोन जगह जायके पसन्द छै ठं्डा जगह गर्मी जगह कि जहाँ बरसात होइ छै ओ वाह
ओ ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहयली बरसातके मौसमके अलगे मजा छै ने धूप रहय ला आ नहि उतना ठण्ढा रहय ला एकदम हवा चली रहय ल आ बड़ मस्त मौसम रहय ल ओर अहाँके फल मे की पसन्द छियै
हमरा तऽ फल फूल ओतेक नीक नहि लागैत छै त आ हम अनार खा लैत छी लेकिन ओकर जूस हमरा तयो नहि पसन्द छै हमरा तऽ नहि अच्छा लागै छै ओतेक आ खानामे फल फूल तऽ हम ओतेक नहि खाइत छी हम तनी जीभ के चटोरी छी हमरा पिज्जा बर्गर इहे सब जादा पसन्द छै अहाके ई की पसन्द छै अहाँ के फल फूल मे
हमरो फल फूल मे इएहेसभ पसन्द छै हमरा तऽ फरमे अनार आम लीची पपीता इहसभ बड़ नीक लागैए खायमे अहाँके आमके जूस नीक लागै छै कि लीचीके
नहि हमरा के ते लीची के जूस नहि नीक लागे छै हम तऽ लीची के दोकान मे मिलै छै ने लीची के चॉकलेट ओहो हमरा नहि नीक लागे छै आमे के जूस हमरा ठीक लागे छै आ तनिका कहली कि जब ठ मौसम होइ छै ने ओइसन तऽ संतराके जूस ओहो तनी ठीक लागै छै हमरा आ मौसम्मीके जूस ओहो हम पी लैत छी लेकिन हमरा अनारके जूस तऽ तहिो नीक नहि लागै छै जे कहली अहाँके जतेक ताकत देबयवला चीजसभ होइ छै ने ओ हमरा नीके नहि लागै छै
हमर तऽ इएहे बात बा हमर अनाजके
हूँ
की कहलिय हँ
अहां के जेो नीमबू के जो जी ोक ल ओ कैसा बाज रह
पू के जूसो होइ छै हम तऽ निम्बूके जूस तऽ हम निम्बू पानि तऽ पी लै छी लेकिन निम्बूके कैसन जूस होइ छै
हम तऽ आजे जब कॉलेज से आबे रहली तऽ रास्ते मे पी लीह दुकान मे से खरीद के बड़ नीक लागल पिले मे आ ी छै पेट एकदम ठण्डा ठण्डा हो जाएगा जब पियली त हलका खट्टा लागेेला आ जब तोरा अन्दर ज ला त मीठ मीठ लागेला हँ
हमरा तऽ लागल कि घरमे कैसे नीम्बू क जूस बनै छै हम तऽ सेह सोचे र गेली हँ कि हम तऽ नं्बू के जूस कहियो पीले नहि छी संतरा के तऽ पीले छी से मौसमबी के तऽ पीले ी ल कि नीमबूके जो के न बनै छै हम तऽ जहाँ तक कि हम खैल बुलले छी निम्बुए के नं्बू पानी होइ छै चाहे शर्बत बन छै चीनी र के लेकिन हम तऽ पहिली बार सुनली ह कि नम्बू के जूस उ तऽ बाजार मे उतऽ न ले मिलै छै ने ओ पता ने औरो कुछो कुछो मिलावल रहल होते कोनो औरो फल उल साद खाली निम्बू के जूस तऽ नहि रहल छल ओ ओमे कही औरो कुछो कुछो रखल होत नम्बू के जूस तऽ केलक तऽ ओ तऽ खाली रसे निकली आ खाटा मे खाटा तऽ मार्केट बाजार में जे मिलल ने तऽ ओमे कही आरो कुछ कछ रखल होते
ई त बात अहाँ बिलकु सही कलिय लेकिन निम्बो के जू बनाबै बड़ा आसान छै ओ जब आबै रह ने बड़का बड़का नम्बो खाायवालला ओकरे अहार से गार दिय गिलास उिलास मे ओकरा बाद ओकरााद ल
हँ से तऽ अहाँ सहिए कहली ओ गागर नेमो जे होइ छै उहाँ ओ अहाँके ने फड़ल अ क ह
नहि फरल छै
अहाँके हम बताउ ज हम छोटी चूकेी रहली ने तऽ हमरा घर के ने बग बगल में ने हमरे पेड़ रहले गागर नीबो के बड़का चूके रहले बहुत पर ह रहल लै बहुत बड़का बड़का नींबू पोपे गाागर नीबू तोड़के आ आ ओकरा छुड़ा के आ ओ मनी न म आ हरिियर का मिर्चाइ मिला के खााय में बड नीक लाग छै लेकिन ओकरा बाद ने घर उर बनायल ने तऽ ओन्ने ओ पेड़ा कटा गेल हट गेल फेर वहं माटी उटी भरा गेल ने तऽ बड़ बड़का चूके पेड़ रहले पहिले हमरा याद बाट तैका तैका क ओ पेड़ रहलै आ बत कूते नीमबू फड़इ रहलला कपे बड़का बड़का गागर नीमबू ह की कहै छी हम कही बकट्टा आ गेलह मारट भरा गेल ने तऽ हमरा कने ते बहुते चीज के पेड़ गाछ वृक्ष रहले गागर नबो के सरीफा के फेर कटहल के ते एते बड़का पेड़ हो गेल रहले गाछ ओमे बड़का बड़का कटहल फड़ई रहलक हमरा घर के बाड़ी मे जे कहली घर के बाड़ी में ने अमदुरो के पेड़ रहलक ओपे छोटकी अमदुर फड़ई रहलक अदर में खेती न तऽ लाल लाल रहैत फल बड नीक लागे छल अब तऽ सब कटा फटा गेले अब की कहू अहाँ के अहाँ अपन बताउ अहााँ कने कथी कथी के पेड़ छै
ज जााद नहि ब अमत
आ
लाख ल लेकिन सभ कटा गेल आओर अहाँ कहल जाउ कि अहाँके शरीफा कैसा लागेलत
हमरा तऽ शरीफा बड़ नीक लागल लेकिन की कहू अहाँ से पहिले तऽ हमरा कने पेड़मे बहुते फरे रहलक अब तऽ पेड़े कटा गेल हमरा कने ते नारियल के पेड़ रहलक चार गो पहिलक वला ते शादी मे कटा गेल हमरा घर मे शादी रहलक तऽ दू गो कटा गेल पंडाल ड लगाबे के चलते आ एगो जे रहलक ने तऽ अभी तऽ एकाध दिन पहिले कटाल गेल की कहू अहाँ से फेर हमरा दुूरा पे तऽ बहुते चीज के पेड़ रहलक हमरा बाड़ी मे पेड़ रहलक आर सब बताउ
आओर सब तऽ ठीके छै हमरो कने शरीफा के पेड़ अभी बा दू तीन दिन पहिले ओ फल देले रहलक जे लेकिन जब हम खााय गेली तऽ हमरा से पहिले हमरा घर मे गेले के सब ओकरा खा गेल आ पता न ओमे कहिया फलदी ही तऽ हम खा ऐसे हमरा सरीफा बड़ा नीक लागेला जब हमरा कने कोनो पबनी हो गेलेला तऽ ओमे सरीफा रखाला ता हम ओमे फा क कर छील के ओकरा काट के आ नीमक के साथे खाय ली तऽ बड़ टेस्टी लागे हे ठीक बाद अहाँ से बात कर के हमरा बड़ नीक लागल आ अहाँ से हम कल्हे शाम के बात करब
ठीक छै हमरो बड़ नीक नीक लागल बात करके ठीक छै हम रखै छी